जी नमस्कार।
जी नमस्कार।
आओर बताइयौ अहाँके की हाल छै।
हालचाल सभ नीक छै अहाँके बताबै छी न हालचाल नीक छी।
जी हमरो हालचाल सब नीक छै अहाँके खान पान हो गेल छै।
हँ इहाँके खान पान हो गेल छै अहाँके खाना ताना हो गेल छै।
जी नहि अभी तऽ ने खैले छीय अभी तनी देर पहिले बड़स। कर ले छी न बढ़िया।
अच्छा हम ओ मतने खैले छियै कमसँ कम बारह बजे। खैयले छियै।
ओ च बारह बजे उठबे करे। एसी केन कर । आ कीसी खयले चल गेलीयो। । जी समाचार तऽ सब बन छै माता पिता। अहाँ के के खाना खयले छी? ओर बताउ अहाँ खानामे खाना-पीना मे की की खयले छी।
यहाँ तऽ खाना-पीना में खयले छियै दाल खयले छियै भात खैले छियै आलूके सब्जी खैले छियै। चिकन खैले छियै मटन खैले छियै कतैका ए मिल गेल छै ओहिमे दाल भात अँचार। आ रोटी मिल गेले छियै पूरा ए-ए माता पिता लोकके साथ खैले छियै। बड़ा नीक लागल छी खाय ल छी तऽ।
ओ
अहाँके कहै छियै ने की की खैले छियै।
हम भी नऽ खैले छी जाइ छी खाना खाय देखै छी खाना ई बनल छै त देखे छी त लऽ घिआरा के सब्जी बने भात बनै छै दाल बनै छै इे सब त नीक। अहाँ के इ सब खाना नीक लागै छै।
वाह अहाँ अहूँके तऽ बारा नीक-नीक चीज खाइ छियै।
जी ओ तऽ खेबो करै छी अहाँ न खाय छी की?
हँ हमहूँ खाइ छी अहाँके सुनेमे आबै छै कि आमके बगीचा छियइ।
जी आमके बगीचा तऽ छैे। की अहाँ अहाँके भी तऽ छै।
हँ हमरो बगीचा छियै रखवारीपर लेलेे छियै हम।
ओ हम आममे लगयले छी आ उएह ज्यादा तऽ न कुछो लगेले छी उहे अभी तऽ आबै छै जरदा। ओकरा बाद नाव कहै छै हउ
ह मालदेव किसमभोग।
हँ बी हँ तऽ अभी तक ज्यादा बिजू के ई सब जादा अबै छै।
लेकिन बहुत अइसन आम होइ छै लेकिन नामे न हमरा पता चलै छियै। पर ऐसे आम बहुत किसिम किसिमके छै।
जी हमरा मुश्किल स छऽ सात गो के नाम याद छै।
हँ लेकिन आम बहुत एक किसिम किसिमके होइ छियै यैन। तन पता ही न चलै छियै एहि जुअन बेचै छियै न उ लोकके बड़ा अ नीकी से पता छियै।
जी जी ओ तऽ अहाँके उ तऽ अहाँ एकदम नीक बात कहै छियै अहा अहाँ भी तऽ बेचै छियै अहाँ ओ बरा हमरा बोलत रहै छै कि अहाँ आम बेचै छी।
हँ बेचै छी ने दस मतलब दस कुंटल निकलै छी तऽ ओहिमे से। केतना नो कुणटल लए बेच देबै छी एक कुंटल छोड़ देबै छी अपना लए। मने इतना पालन पोषण करै छी आमके पेड़मे आ खाइ न छी तऽ अच्छा न लगै छि।
जी जी उ तऽ हँ उ तऽ होबे करे वैसे अहाँके जर्दा आ बीजू कैसे बेचै छी?
जर्दा बेचै छी डेढ़ सौ मे आ बीजु बेचै छी पाँन सौ मे किलो। बड़ी महँगा बेचाइ छियै अभी के टाइम प बादमे छियै ने। दाम घट जाइ छै तऽ अहाँके- अहाँके तऽ देऽ देबै छै। हँ मने पान सौ रुपये मे तीन किलो बेचाइ छी अइसे एक किलो एक किलो अइसे न बेचइ छी। हँ
नै तऽ हमरा तऽ घरे भल आयल रहइ छै बीस पचीस किलो ले बीजुक।
अहाँ - अहाँके त आबै छी ने अहाँके तऽ हम तऽ फ्रीएमे देऽ देबै छी कहाँ अहाँक बात पैसाके कऽ देेले छी।
नऽ नऽ हम पैसा के न हमरा पास अपने बगीचा छै तऽ हम हमनी के नु बड़ - बड़ व्यापारी से गाछी बेच देबइ छी जैसे छ‌ऽ लाख मे बेचाइ छै गाछी तऽ ओ मे मतलब ओम्मे हमरा ओम्मे हमरा आमो देबइ छै।
हँ अइसे आम हम तऽ एगो दूगो से खा लेबै छी दस गो पन्द्रह गो तऽ ओमे ओखनी व्यापारी सब दे देबै छी का ओउमे नुकसान थोड़िये न होइ छी ओतना आम पऽ। तब इहों के आम बेचै छियै व्यापारी से बड़का- बड़का ट्रक मङ्गाबै छियै तऽ बेच देबै छियै अभी हमरा पास आम के बगीचा छै। मोतिहारी मे दस कट्ठा में लगैले छीयइ और बहुत अइसन पकड़ी दियाल बड़ी गाँव मे लगैले छी आम के बगीचा हमरा यादो न छै। एगो आम के गाछ पर सँ मिलिये जाइ छय एक, एक क्विंटल अइसे।
ओ आमक गाछी बढ़य मे कितना समय लागय छै।
कथी कहै छियै?
पुछय छी आमक गाछी बढ़ऽ मे कितना समय लागय छै।
आमके तऽ गाछी पहिले रोपै छियै तऽ बढ़ै मे तऽ लागै छियै इएहे ए दस साले लागै छै ओकर बाद आम देबै छियै लेकिन एगो आमके गाछी लगैले छियै ने हम ओ अभिये से आम देबे लागल छियइ। मने केतना मने खरीदले छियै ठीक छियै ओ आम मने अइसे रोक लेने छियै हम खरीदले छियै ने त ओमे फड़ै लागल छियै एगो तऽ ओमे दू चार गो रहै छै।
छोटे आम छै समझै छी कियाकि हमरे बड़ आमे होइ छै बड़ा पातर मे प ओ आम अभी देबे लागै छै।
अहाँके तऽ ई तऽ बात तऽ सही कहै छी।
हूँ
एतना अथी होइ छी। आरो कहै छी ने अहाँके खेल मे कोन - कोन खेल पसन्द करै छी?
हम आब खेल मे ज्यादा कुछो त ना आ लूडो पसन्द छै ओकरा बाद शतरंज पसन्द छै वैपारिक पसंद छै छै त पसंदे छै। आ इहो मे एगो जैसे लूडो के एकटा अथि काग- किताब अबै छै ने सब व्यापारी के किताब अबै छै। ओइमे सबके ओइमे मतलब नकली पइस रहै छै। जी अहाँ सब कथी कहै
इहाँ तऽ कहै छियै लीडो छापै के कॉपी कहै छियै अइसे।
न -न -न लूडो छका दोसर हो गेल छै, व्यापारी दोसर हो जाइ छै।
जेमन एथी रहै छियै हउ खेलै छियै ने कथी कहै छै,
जैमे फलाइट के टिकट पर द जाइ छै। ऐमे फलाइटेके फटै जाइ छै। ओ मतलब लूडो छका के जैसन होकै छै, ओहिमे मतलब लूडो छक्का जैसन दूगो आइ सोपै छै ओकरा बाद उ खेलल जाइ छै।
ओमे -ओमे घोड़ा उखै छै। ओमे बड़ी - बड़ी अथी होइ छै घोड़ा ई सभ बहुत होकै छै।
न - न ओ सतरंज होकै छै,
सतरङ्ग होकै छै, मने ईस सभ कभी खेलने ना छियै ना, इ सब खेलने ना छी ओहिस न पता छी न आब
अहाँ जे बता, अहाँ जे बता ताइ छै नू सतरंज होकै छै, ओमे मतलब के कहै छै कि, एगो राजा रहै छै, रानी रहै छै, घोड़ा रहै छै, हाथी रहै छै, दूगो।
हँ - हँ अहाँके खेलने छियै।
जी हमरा एबो करे छै, हम त अभियो मोबाइलो मे छी हमर
हम पता अइ छै, अहाँ ई सभ खेलनहूँ नै छिअइ बड़का - बड़का फिलिम देखै छियै ने ओही मे खेलै छै ने त ई सब आबै छियै सै ई सब रहै छै, छियै नै त ई सब हम खेलने ना छिअइ।
ह अमे आठ एगो सैनिक होकै छै, सब एकहुन कदम सीधा चलै छै, घोरबा ऐल बनै छै। अरे हं हाथिया मतलब के सीधा सीधे चले छै, जाय डेग चलै छै बीच में गोटी न आबे के चाही ईहे सब होकै छै, समझलही आ बैपारी आबै छै हमे ओहिमे दूगो फूट होकै छै, आ दूगो लू लूडो गोटी वाला टाइस ने होकै छै, से छओ पाँच चार होकै छै, उ होकै छै, एक साथ बेच भादल जाइ छै, ओकरा बाद ओइमें रास्ता उस्ता खरीदल जाइ छै। जेकर सबसं जादा रास्ता हो जाइ छै, ओ
इहाँके त इतना मने ओ सबमे हइ न ओ सब नं खेलै छी बचपनसे‌ त ओतना हाल्का फूलका पाता छियै से ओहिमे का - का होखै छियै। आ कैसे - कैसे खेले छी लेकिन खेले के हमरा न पता पता छै कैसे खेलै छिअइ खेलै नै आबै छै हमरा
हमनीके होस्टल मे रहैत रहै छिअइ त उहे मतलब की खेलत रहे,
हँ ई त नीक करै छिअइ खेलै छिअइ त, अच्छा ऊ रहय छै खेलइ मे। खेलिओ लेबै छियै आ टाइमो पास हो जाइ छै कि ना
अहाँ एकदम नीक बात कहय छियै अहाँके की - की खेलाई छिअइ
हम त खेलै छी, हॉकी खेलै छी, बैडमिंटन खेलै छी, कैरम बोर्ड खेलै छी, वॉलीबॉल खेलै छी, क्रिकेट त हर दिन सांझे चल जाइ छी, खेलय
हमहु इहे सब खेलो छी हम इ सब खेलै छी। कि बै ई एकरा आबय छै, हमरा तै बैडमिंटन खुब नीक लगै छै और बताउ नै अहाँके खाना-पीना बनाबे आ जाइ छै।
हां हमरा त आ जाइ छै, अहाँके आबै छै?
ना हमरा उतना नीक ढंग से खाना-पीना बनाबै नै आबे छै।
हम त बना लेबै छी, आलूके सब्जी बना लेबै छी। परोड़के सब्जी बना लेबै छी, करेलाके सब्जी बना लेबै छी, परवलके सब्जी बना लेबै छी। आ उ बोरी कहै छी नै ए मने ओकरा अन्दर ए बोरी खयलै छीयै बोरी?
जी-जी।
ओकरो सब्जी बना लेबै छियै, चिकेन बना लबै छियै, मटन बना लेबै छियै। अण्डा के बना लेबै छियै, मछली बना लेबै छियै, इहे सब बना लेबै छियै। अहाँ के मने हल्का-फुल्का बना लेबै छीयै तऽ की-की बनाबै छियै।
हम तै हल्का-फुल्का मे जे मतलब नीक ढंग से बना लेबे छीयै। जैसे भात बना लै छी, दाल बना लेैबे छी, सब्जी बना लेैबे छी। ओकरा बाद अभी एक दूगो सामान बना लै छीयै, ऑमलेट बना लेबै छी। चाय बना लेबै छीयै, को फी बना लेबै छीयै, ईहे सब तऽ बनाबै छीयै, पनीर के सब्जी बना लेबै छी।
चलय छी अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छै कभी और समय मिलय छै तऽ अहाँ से हम बात करय छी। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार।